हेलो की करैत छी
खास नहि बस मु म चढ़ रहल छै
हम घूमे जायके वीडियो देख रहल रहली
सच कोन जगह
पहाड़ आ बरफवला ठण्डा जगहके
हमरा सेहो एहन जगह बहुत पसन्द छै
तो कहियो बरफ देखनेे छी कहाँ सिर्फ बोर्डो फोटो आ वीडियोमे
एक दिन जरूर देखे जायके मोन छै
अगर मौका भेटाआत तऽ पहाड़ जायब की समुद्र
पहाड़
हमरा सेहो शहरके भीड़ भीड़सँ दूर
सुबह सुबह पहाड़ पर सूरज निकलते हे
आहा चउ चारू कात घूद रहै चारू कात धूँध रहै पूरा
वाह सुनयैत मोन खुश भ जाय छै
क ब से तऽ बात छै
ठंडा जगह पर गरम चाय पिये मे बड़ा बहुत मजा आबे छै
हँ ह हाथ मे चाय आ सामने पहाड़
एकदम फिल्म जइसे दिखे ला गेला
तऽ ठण्डा सही सकैत छ
बहुत ज्यादा नहि लेकनि घूमय लेल सही लेल
हम हो
तऽ की की पैक करै बैठे
जैकेट सेटर टॉपी मफलर
आ बहुत फोटो लेबयके
ई सभसे जरूरी चीज छै
पहाड़पर पैदल घूमय नीक लागल छै
हँ रास्तामे सुन्दर दृश्य देखे लेल भेटाइत छै
ताजा हवा सेहु मिलैत छै
शहरमे ओ ओन हवा काहां
रातेमे तारा देखै का मौका भेट पड़ै छै
हँ शहरमे रोशनी बहुत रहैत छै
पहाड़ पर आकाश बहुत साफ दिखाई देब छै
तो एडवेंचर पसन्द करैत छह
थोड़ा बहुत
हमरा रोपेव मे बैठेमे मन छै आ से हम कहली कि हम एकबार बैठलो छियो ओमे तऽ हमरा बड्ड नीक लागल
शुरूमे तऽ डर लागै छै फेर बारा मजा आबे ला है कि शुरू शुरूमे कहूँ अगर घूमे चाहे बैठे त डरे लागे ला लेकिन बादमे डर ना लागे ला
बर्फ पर खेलयके मोन करैत छै
बहुत
हम त बरफके गोला बना क फेकायब
आ हम बच्चय के कोशिश करब पुतपलब ठण्डा जगह पर खाना सेहो स्वादिष्ट लागै छै
हाँ हाँ ठण्ड मे भूख ज्यादा लगायत छै
गरम सूप मिल जायब त माजा आ जायला
अगर एक सप्ताह लेल जायके मौका - जायत त
हम तुरन्त तैयार भयके जायब
हाँ बो हो
बहुत फोटो लेब
हाँ ढेर सारा याद बनायब
अच्छा एहन ठंडा जगह पर घुमेंके सपना तु जरूर
बिल्कुल स्वप्ना देखायत रहब आ मेहनत सेहो करब
सही बात
अहाँ अभी खाना खाइत छी की
हाँ हम त अभी खाना खाइ छी अहाँ खाना खा लेली
हाँ हाँ हाँ हम त एक्के बार खाय ले छी अहाँ दोबारा खाइ छी की
हाँ हम त दुबारा खाइ
की की खाइ छी अहाँ खानामे
अहाँ ते के जोर से बोलब ना सुना देबै
आओर सभ बाजू अहाँ आब त कहीं जायब हमनी फोटो उटो घींचआयब आ ठंडा जगहपे बहुत मजा आयत ने
हूँ अहाँके गरमीके दिन अच्छा ल
हमरा तऽ से कहली ने आइए लागी तऽ हम घूमय जायके विचार कयली हमरा तऽ ठण्ढेके दिन बड्ड नीक लागल छै
हमरो ठण्डे के दिन नीक हू
हँ से बात तऽ छै अहाँके आवाज बड़ी धीरे धीरे आबै छै
अब आबै से आवाज
हँ आब आबै छै बाजू ने आओर सभ बताउ
सभब ठीक बा अहाँ अपन बताउ अहाँके सभ हाल चाल ठीक छै नू
हँ हमरो ठीके छै हम तऽ से खुशी भेल छी कि हम कहीँ जायब घूमे तऽ बड्ड मजा आबत अहाँके अहाँके खुशी मिलै छै सोंच सोंच कऽ
अहाँ तऽ एक बार दुबारा बोलब
की कहै छी
अहाँके गाछीमे जायल कैसन ला गे ला
ठीके लागै छै हवा उ बिआार बहै छै तऽ नीक लागै छै बड़ी ठण्डा ठण्डा
गाछी मे त बड़ा ठण्डा ठंडा हावा बहल बड़ा आनन्द आवेला गाछी मे
गाँव आयल छलियै तऽ बड़ नीक लागै छलै गाछीमे शहरमे कहाँ गाछी कहाँ गाछ बृछ कुछो नहि रहै छलै खाली शोर गुल लेकिन से कहली कि घरो ठण्ढा रहै छलै काहेकि शहरमे तऽ घर पे घर रहलै ने तऽ ठंडा रहत घर
सब्जी कैसन ला गे ला
आलूके सब्जी नहि हमरा आलूके सब्जी तऽ नहि ओतेक नीक लगै छै हमरा आलूके भुजिया बड्ड नीक लागै छै एगो हम बनाबैत छी पनीर जैसन काटि कऽ आलूके ओ हमरा बड्ड पसन्द हे बढ़ दाल आओर भुजिया खाय मे अहाँ बताउ अहाँ के भुजिया नीक लागे छै ज्यादा की सब्जी
हमरा त दुनू नीक लागै छै आओर सब कहु आओर सब तऽ ठीके बा अहाँ अपनन बताओल जाउ
आहाँ अहाँ ए के आवाज तनि बड्ड धीरे धीरे बोलै छियै अहाँ जबकि दोबारा खाना खाइ छी तैयो अहाँके आवाज बड्ड धीरे धीरे आबै छै अहाँके
हमर आवाजे बड़ा धीरे धीरे बा
अच्छा से बात छै ने आओर सब अहाँके पैकिंग अहाँ के पैकिंग भऽ गेल की
अभी न अभी करब
हँ तऽ से तऽ बात छै तऽ अहाँ पैकिंग की की करब कपड़ासभ ठण्ढेवला ने करब पैकिंग
ईसभ करब अहाँ कर लेली पैकिंग
नहि से कली ने कि हम अभी पैकिंग करे बैठले रहली तऽ लाइटबे कटि गेल कर ले हम रात तक तऽ करियए ले हम सभ ठण्डा कपड़ा निकालयके पड़ी ने कि अभी तऽ गर्मी बाटे ने यहाँ तऽ सभ कपड़ा रख देले छियै अन्दर तब निकालब पेटी मे से तभिये ने
अहाँ से बात हो बारा नीक लागल
ठीक छै आब तऽ घूमेके विचार भइए गेल छै ने तऽ आब त साथे मे खूब फोटो उटो घीचब ठीक छै हम जाइ छी कपड़ा उपड़ा रके अहूँ जाउ कपड़ा पैक करू